हँ ठीक छी।
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी कहियौ आओर सब।
हँ आओर सभ बढ़िआँ छै खाना पीना भऽ गेल।
नहि आब खैव।
की सब बनलै हँ।
दालि भात बैगनके सब्जी भुजिया। अह की सब बनलै हन भऽ गेल खेनाइ।
हँ हमरो सभके भऽ गेलै हेँ हमरो सभके। भात दालि तरुआ पापड़ सब तरकारी।
ह आओर सब कहिौ की सब करै छी।
किछु नहि एखनि ऑनलाइन लेक्चर कऽ केऽ उठलहुँ हेँ।
ओ कॉलेज नहि रहैए खाली ऑनलाइने चलैत छै।
नहि एखन कॉलेज नहि यऽ हम ओपनसँ एडमिशन लेने छीियै तऽ एखन कॉलेज। तऽ नहि रहैया एखन एग्जाम चलै या तऽ। तऽ एग्जाम दै लए जाइ छियै आब एकैस तारीखके एग्जाम यऽ।
अच्छा आओर चल दही एग्जाम में के के होय य ।
नहि एखन तऽ हाल फिलहाल एक्के गो एग्जाम यऽ लेकिन। एखन प्रैक्टिकलोके किछ भऽ सकैय।
हूँ।
तऽ एखन एके गो एग्जाम देबाक बचल यए सभटा भऽ गेल हन।
ओ। तहन आगू कि किछो के तैयारी करै छियै की करै छियै।
हँ आगू न एगो एग्जाम एस एस सी के एग्जामके तैयारी करै छियै। अब देखियौ भगवान। कृपासँ एखन ऑनलाइन लेक्चर खरीदलियै हँ तऽ पढ़ै तऽ छियै एखन। लेकिन हमरा ओना बड नींद होइत रहैया। तऽ फेर लेकिन जते होइए तते पढ़ैके कोशिश करै छी एखन। सात आठ घण्टा नओ घण्टा तऽ पढ़ै छियै आब देखियौ की होइ छै से।
हँ हँ मेहनत करैत रहूँ।
हँ।
आओर पइनोसब होइया गाममे।
नहि हम गाममे नहि छी हम तऽ पटनामे। छी इम्हर पइन नहि होइया बड्ड गर्मी होइया
हँ हँ गर्मी तऽ एतौ छै बड गर्मीसँ तऽ हालत खराब
हँ
आय हमरा सबके आय हमरा सब के जतऽ हम आयल छीयै हम अपन मम्मी के दीदी लग आयल छीयै इम्हर रहै छीयै एखन कनि दिनसँ एखन परीक्षा दुआरे आयल छलियै तऽ आइ बड़खी छलै हुनकर बाबा तऽ ओएह नोत छलैए हमरा
कि सब बनल छेला ह
हँ तां दुआरे एतेरास चीज बनल छलै खेलौ ह आइ आमो खेलहुँ हँ आम ओते नीक नहि लागैया लेकिन आइ निकहा आम छलै तऽ खेलहुँ
हँ आब तऽ लीची सब चलि गेल हैत सीजन
हँ लीची सब चलि गेलै नहि लीचीसब तऽ नहि भेटै छै लतामसब भेटै छै आब तऽ एखन लतामसब बड्ड फड़ल फरै छै न
हँ एकादशी कहिया हैत पच्चीस तारीखक
हँ एकादशी अइ पचीस तारीखके हैत अहिबेर
आ सोमवारी
सावनकऽ एखन याद नहि यए हमरा नीकसँ कियाकि हम तऽ ओते सावनपरमे नहि ध्यान देलियै हन तऽ देखियौ एखन तऽ दुर्गा पूजा चलै छै गुप्त नवरात्रि तऽ ओहिमे पूजामे लागल रहै छियै बेसी काल
हँ हँ
त तहन आब सावन तऽ ओना सावन चालू होयवला हेतै एखन नहि चालू भेलै हन तऽ कनि दिनमे हेतै
हँ उन्तीस तीस तारीखसँ सब कहै छै आब देखियौ कहिया तक हेतै से
हँ लास्ट तलकमऽ हेबे करतै
हँ तऽ उपास नहि करै छियै
नहि हम सावनके उपास कतयसँ करबै एखन मंगल आओर एकादशी करै छियै तऽ ओ एखन तऽ गर्मी एते छै जे कनियो टा के व्रत करियो तहियो मे बहुत लागऽ लागै छै
हँ गर्मीे बाप
तब ओहि से पहिले पहिले मंगल करे छलियै त दुनू साँझ करै छलियै इम्हर एलियै त सब गोटा के जिद्द कर लगलै जे एतबी एखने से अहाँ मंगल किया ठनि लेलियै त हम मंगल तहन आब एक साँझ कऽ देने छियै त्यो एक साँझ करै ओ मे हालत खराब भऽ जाय गर्मी एते छै लाइन बड कटै छै इम्हर
हँ
हँ
गाँव सबमे नाना सिवर दिक्कत होइ छै
हँ
आओर सब तहन कहियो हाल समाचार सब
हँ आओर हाल समाचार सब सभटा बढ़िआँ छै एखने कनि दिन पहिले दू तीन दिन पहिले बहिन गेल हा गाँवसँ भेट भेल भेंट करय के मोन भेल जे स्टेशनपर जा क भेंट करिये। इम्हरे से छले ओकर ट्रेन ने ने भेट भेल।
से किया चल जतहु त भेट भ जता सबसे बाहर गेलथि हूँ।
हा बापी मे रहेय मजली बहिन त उम्हरे सोच लिये जे। भेंट क लेब बहुत दिन से भेंट ने भेल हा अब त भेट नहिए होयत रक्षाबन्धन सबमें।
हा।
त रक्षा बंधन में बाबा धाम चेल जाय छिये हमसब त भेट ने ह। होय त तहन फेर एहिबेर वापस नहिए भेट भेल त आब गणेश चतुर्थीमे होय त हमरा सब के। पाबेन बडि बईमे बड़ नीक होइ छे गणेश चतुर्थी। त मे हमसठ्ठा हेबे तीनू दुनू भाय तीनू बहिन।
हा।
ओर तहन देखियौ आब तऽ उएहमे भेंट हेतै।
हा।
ओर कहियो मधुश्रावणी पाबेन कहियास चालू होयवला छे।
तीन तारीख से हायत।
हा कियो य हो करै वाला।
हा एगो छथिन हमर भाव जे लथिन ने हुनके छियनि। पाबेन ऐबेर अहा के गांम मे पटना में।
नेय। एतय के करे छे एत पटना में जान पहचान वाला ओते लोक सब ने छे बुझलिये। एगो मामी। पटना मे एगो दीदी रहय छथिन और एगो मामी रहय छथिन गाँंव के। के छथिन से त तिनका से ओते गपे ने होइया। पढ़ाइ लिखाइ ल क हुनका धियापुतासभ से कखनो गप्प भ जाइए।
हा हा छे क ने रहल।
हा। ओर कहियो।
ओर सब ठीके यऽ तनि गाम मे जाउ।
ने अब एखन त गाम नहिए जायब मा कनि दिन पहिले गाँ गेल छल हुँ त मामाके। पौआ के मुूड़न छलय ताहिमे मुूड़न मे गेल छलहुं त नहि भेल कोनो काजे। त वापस आबि गेलहु सभगोटा आब एके बेर आब हे। एतेक त छठि पूजामे आयब अपन सभके त छठिे पूजा होइ छे नीक बहुत।
हा हा से त छे। हमूँ सोचे छी जायब देखियौ धियाापुता पढ़े छै। त छुट्टी रहते तकर बादे ने।
हा उम्हर शहर सब मे त होते छे जे जून सब मे छुट्टी भेट। पटिचे स्कूलसमे। जन कहे छी कहू जन ने। हँ, पानिसभ जे हव लागत, ताहिमे कनि छुट्टी देत,।
अप्रैल सब मे छुट्टी हात।
हू,।
तहन, अहाँ तऽ खेलहुँ कतेक राष चीज सब, हमत खाइत छियै आब। नश्ता, केने छललहु ह,
नहि, आ ते नाास्ता ओ नहि केने छलहु, इह पूजा दुआरे। चाइरे बजे भोर में, उठ गेल छलहुँ।
ता केने रहो नइ तऽ, हम एके बेर खाना खाइ छी।
ह, आ पूजा दुआरे, उएह चारि बजे भोरे, उठि गेल छलहु,। तऽ तोहन फेर एखन आब, नीन्द लागल, एखन लेक्चर कऽ क उठलहुँ हेँ, तऽ, परो ले एयलहुँ हेँ।
हँ, ह,। त, चार बाजे में उठ के, पूजा कर छी,।
नहि, चारि बजे पाठ करय लए, चलि गेलियै ओना पा। लेक्चर करे दुआरेे लेट लागे छै न, तऽ तीन, तीन घण्टा, लागि जाइ छै, पाठ करयमे तऽ दुआरे,
हँ,। तहन, और सब कहियौ,।
तहन आओरसभ तऽ एकदम बढ़िआँ छै, सोचैत छियै जे,। कनते दिनसँ छियै इम्हर तऽ, कनि घूमब फिरब से, किए घूमब कतहु, कतहु नहि।
तऽ, बम्बइ, कहिया जायब।
एखन बम्बई नहि जायब, सोचै छियै जे, लने तऽ छियै टिकट, जे। अठ्ठाइस, उनतिस, तारीखके।
हँ।
लेकिन, शायदे हेते आयल। फेर एखन जा लए, प्रैक्टिकलके किछु भऽ जेतै, प्रैक् आबि जेतै ऑनलाइनमे तऽ, देखियौ, आब भगवान करै जे, केनाहु क नहि होय प्रैक्टिकल, तऽ किछो एखन हाल, फिलहाल तऽ, चलि जायब बम्बइ, बहुत दिनसँ नहि गेलहुँ हँ, याद आबैए,
ह,
आब जायब तहन, एके बेर मे तऽ भऽ जेतै,।
हँ, इहब तहन ने घूमब फिरब।
हँ, टिकट नहि भेटैत छै सभसँ बेसी न, ताहि दुआरे।
अब घुमेए ला, ओतके गणपतिए निक होएत छै।
हँ, से तऽ नहि छै, गणेश चतुर्थीसँ पहिले, आबि जेबै किएकि। सब, मम्मी पपापा सब, बम्बइए मे रहैया। बाबाधाम से एबै तऽ फेर, उम्हर से आबे काल मे तऽ, एबे करबै बम्बइए में।
अच्छा, सावनमे, बाबो धाम जाइ छी।
नहि, सावनमे नहि जाइ छी। सावनमे तऽ, कतेक भीड़ भऽ जाइत छै, सावन सभमे, नहि होइत छै जाल। ओहि सब पाबने क बाद जे, अगस्त रक्षााबंधन नहि होइया।
हँ, हँ,।
ताहि मे हमसब, जल उठबे छी, ते दिन से, और चारम दिन जल। चढ़ा लै छियै, आ, उम्हरसँ फेर अपना -अपना जगह पर चलि गेलहुँं,।
अच्छा,।
कने दिन बाद, फेर तऽ भऽ जाय छै जन्माष्टमी, ता मे लाग लागल। तई मे लागे जाय छै लाेक सब, अपन जकरा लड्डू गोपालाल रहल छै, से आां के लड्डू गोप। पालिया।
हँ, हँ, दू अछा।
अ हुनको तऽ, बड़ सेवा करय पड़े छै, हमरो सबके दू गो, लड्डू गोपाल य,।
अच्छा,।
तहन फेर, ओहिमे लागि जाउ, तऽ फेर ओहिमे, हमसभ सहे छियै निराधारे।
हाँ।
तऽ तहन फेर ओहि दिन तऽ होइत नहि छैय ओतेक काज करल बस भगवानेके मोन भगवानेके। त भगवान नाम लैत रहलहुँ भरि दिन
काज केलौं हाँ।
और तखन आबि गेलहुँ त सभगोटा पूजा तूजा कऽ कऽ रातिमे अपन सहलहुं सभगोटा
हुँ।
आ तखन फेर फलाहारी कऽ कऽ भल सुति रहलहुँ कते रास लोक सब त राति राति कीर्तनो करै छैय जन्माष्टमी के लेकिन हमरा सबके तऽ खेला के बाद नहि होइये कनियो काल बैसल। तखन अपन सुति रहलहुँ।
हुँ।
आइयो मोन जना लागे या कनि खराब जकाँ कनि हाथ मे किछु भए गेल हें। चोट जना लागय दुखाइ कनि
अच्छा।
तऽ उँगली सभ कनि लिखैत लिखैत ओ हाथ दुखाइए और उँगलीमे किछु भऽ गेल हेँ।
हुं त दर्द के दबाइ ल लिअ।
हाँ सोचै छियै कहलियै हाँ पीठ पर मे कनि घाव जना भऽ गेल हाँ तऽ जायब कनि कालमे साँझमे डॉ क्टर लग।
हूँ देखा लिअ।
हाँ तखन फेर आब जा कऽ तऽ कनी काल खेने छियै से भोरे उठल रहियै भोरेसँ नींद जना लागि रहल ये। तैयो लाइन तऽ बड कटै छै इमहर तखन फेर निन्द तऽ आधा राति राति टूटते ये लेकिन जखन ओ निन्द टुट जेत हाँ एखन य एखन मोबाइल मे कनि रिचार्ज नै ये तऽ वाइ फाइ लागल छै तऽ वाइ फाइसँ कनि नेट चला कऽ गप्प कऽ लै छियै लोकसभसँ।
हाँ हाँ।
जे जरूरी रहल तऽ और तखन कनि काल्हि अपन भरि दिन तऽ लेक्चरेमे भरि दिन बीत जाइए, सच कहू तऽ मोबाइल बहुत कमे आब चलेल होइये। ओते टाइम नहि भेटैए मोबाइल चलबै ले। हाँ तऽ वै टाइम नै भेटैये। कनि काल जहाँ कि बैसै छी तऽ मोबाइल मे रिचार्ज नै रहैए तऽ जतऽ मोन होइये ततऽ चुपचाप बैस क गप सुनैत रहै छी चाहे त फेर कनि बाज भुक सकै छी। तखन वापस चलि जाइ छी अपन पढ़ैए ले कनि कनि काल पर मे जाकऽ।
हृं हाँ।
ओएहे मे दिन बीत जाइत छै तखन।
पढ़ाइ तऽ जरूरीे छै ने।
हुँ अहाँ सबके उमहर मार्केट ये।
हाँ हाँ पूरा बाजारे लगै छैय घर लग।
हाँ केना दइए सब्जी सब।
अस्सी रुपए परोर कोबी साठि रुपैए।